हेलो-
नमस्कार-
हां सब बढ़िआँ छी। आइ काज हम मैथिली- हमहूँ ठीक छी, बढ़िआँ छी। ई कहली ह सभ बढ़िआँ छी? आइ काज हम मैथिली भाषा- विषयमे बहुत सोचि रहल, छल ओ-
ई त बहुत नीक बात अछी। मैथिली हमर मा- मातृभाषा- करब हमर सबक कर्तव्य अछी।
सही कहलुहहे मुदा एखनहु बहुत लोग अपन ब- चासँ मैथिलीमे बात नही करै छथि। एहि कारण नव पीढ़ी धीरे धीरे भाषासँ दूर भैल रहल अछि।
हँ ई चिन्ताक विषय अछि। शुरुआत होयत तऽ बच्चा स्वतः मैथिली-
हं मैथिली भारत का प्राचीनतम भाषामे- एकता अछि। एकर अपन साहित्य संस्कृति आ गौरवशाली इतिहास अछि।
हँ बिलकुल सही कहलियै महाकवि विद्यापति- केकऽर रचना सबटा बो- आइ आइयो सम्पूर्ण मिथिला मे- आगुल र -जाइत अछि।
मैथिलीके भारतीय संविधानमे अस्थ- स्थान भेटली सब मैथिलीक लेल गौरव विषय अछि।
एकरा से भाषाकय सं सरकारी मान्यता भेटल, शिक्षा- साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षाम सेहो अक्सर पढ़ल।
आब तऽ विश्वविद्यालय सबमे मैथ- थिली पढ़ाओल जाइत अछि। आ शोल सेहो भऽ र-रहल अछि।
डिजिटल युग म सेहो मैथिलीक विकास भए रहल अछि।
यूट्यूब, फेसबुक आ -आ अन्य सोशल मीडिया पर मैथिली गीत- एते समस्या आब कवि- ता -आ कार्यक्रम लोकप्रिय भेए रहल छै।
ई बात बहुत उत्साहजनक अछि। जँ युवासभ मैथिलीमे, ब्लॉग, पुस्तक अनबाक तऽ भाषा आरो लोकप्रिय होए।
हमर विचारमे, प्रत्येक विद्यालय मे, मैथिली पढ़ाब जाय त, नव पीढ़ी अपन भाषा नै बिसरत।
ह सही कहलु है, आव बिहार के वस्तु कला विषयमे बात करी?
हँ अवश्य। बिहारक के बिहार के अ वास्तुकला विश्व भरिमे प्रसिद्ध रहल अछि।
सही कहलू, प्राचीन कालमे मिथिला क्षेत्र क घर मन्दिर, पोखरी, आ राजमहल सब, आब अपन विशिष्ट शैली लेल, प्रसिद्ध छल।
ओऽआआ मिथिला, चित्रकला के संग -संग घरक भीति पर बनावल, चित्र सेहो वस्तु काल सुन्दर उदारण मानल जाइ अछि।
बिहारमे प्राचीन विश्वविद्यालय, स्तूप, मन्दिर आ किलासभ, भारत के उ समृद्ध इतिहासके, प्रमाण अछि।
हँ, ई बात तऽ सही केहै छै। पर्यटन के विकास। लेल यही ऐतिहासिक धरोहरके संरक्षण बहुत आवश्यक अछि।
सही कहलहुँ है, ज सरकार आ समाज मिलके एहि धरोहरे बच बचबाय तऽ पर्यटन बढ़त। रोजगार बढ़त, आ बिहारका अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत होयत।
हँ ई बात ते छै, एकर संग स्थानीये कलाकार, शिल्पकार आ कारीगरसभके, सेहो प्र प्रोत्साहन भेटत।
हमरा लगैत अछि जे, मिथिला शैलीके आधुनिक भवन। निर्माण सेहो होयबाक चाही। जाहिसँ अपन संस्कृत जीवित रहत।
हँ 'बिलकुल' सही कहलियए। परम्परा आ आधुनिकता। दुनूके सन्तुलन बहुत जरूरी अछि।
सही कहलू है म मैथिलीक माँग, आब देश -विदेश मे सेहो बढ़ि रहल अछि, विदेशमे बसल मैथिली लोक, सेहो अपन भाषाक प्रचार करैत छथिन।
हूं विभिन्न संस्कृत के कार्यक्रम, साहित्य सम्मेलन, आ ऑनलाइन मञ्चसभ एकरा लोकप्रिय बना रहल अछि।
जँ युवासभ अपन मातृभाषापर गर्व करथि! तऽ मैथिलीके भविष्य बहुत उज्ज्वल होयत।
सही बात छै, भाषा केवल संवादक माध्यम नहि, बल्कि अप अपना पहचान, संस्कृति आ सभ्यताक आधार सेहो अछि।
'बिलकुल' सही कहलु, हमर लिखबाक आ पढ़बाक आदत बनबय पड़त।
तखने मैथिलीक विकास, तीव्र गतिसँ होइत, आ मिथिलाके सास्कृतिक धरोहर विश्व स्तर पर, आरो प्रसिद्ध होइत।
धन्यवाद बादारीके चर्चासँ बहुत किछु सीखल लेल भेटल। पिछिला बेर हम सभ, मैथिली महत्व आओ बिहारके वास्तुकला चर्चा केन्दी आई एकरा अ विश्व विस्तारसँ बुझबाक प्रयास करी।
हँ 'अवश्य'। मैथिली केवल भाषा नहि, बल्कि मिथिलाके आत्मा अछि, भाषा समाप्त भए जाइत तऽ, संस्कृतिक सेहो धीरे -धीरे कमजोर भए जायइत अछि छै।
ई बात एकदम सही अछि। बच्चा जखन अपन मातृभाषामे शिक्षा पवैत अछि, तखन ओकर सिखबाक क्षमता क्षमता सेहो बढ़ाइत अछि।
हँ ई बात अहाँ! 'बिलकुल' सही कहलियै। दुनिया भरमे मे
एहन स्थितिमे, विद्यालय सभ मे मैथिली विषयके आओर मजबूत करबाक आवश्यकता अछि।
केवल नहि, महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय सेहो मैथिली विषय पर, से आ साहित्यिक। कार्यक्रम नियमित रूपसँ होयबाक चाही।
ज युवा पीढ़ी मैथिलीमे, कविता, कहानी, उपन्यास, ना टक, बेब सरीज। आ डिजिटल कन्टेन्ट तैआार करत तऽ, भाषा आधुनिक युग के संग -संग आगाँ बढ़त।
हँ ई बात तऽ अह 'बिलकुल' सही कहलियै। आइ मोबाइल आ इंटरनेट। सबक हाथ मे अछि। यदि मैथिलीमे गुणवत्ता पूर्ण सामग्री उपलब्ध होयतऽ ते। लोक अवश्य देखत आ पढ़त।
हमर लगैत अछि जे मैथिली समाचार चैनल। पॉडकास्ट आ शैक्षणिक वीडियो सेहो बढ़बाक चाही।
हँ ई बात तऽ सही कहलियै। यहि से नव पीढ़ी भाषाक संग- जुड़त रहल आ रोजगारक अवसर सेहो बढ़त।
आब बिहारके- वास्तुकला पर फेर बात करी?
हँ बिहारक बि-प्राचीन। भवन सबमे- वैज्ञानिक सोच सेहो देखाइत अछि। मो-मोट देवाल, प्राकृतिक आ हवा। प्रकाशक व्यवस्था आ स्थानीय- समाग्रीके उपयोग उल्लेखनीय छल।
एकर कारण ओ भवन बहुत दिन- धरि टिकइत छल। आ मौसमके प्रभाव सेहो कम पड़ैत छल।
हँ ई बात अहाँ सही कहलियै। एखन आधुनिक निर्माण मे- सेहो पर्यावरण अनुकूल डिजी- ए- डिजाइन- अपना ओर जायत बहुत लाभ होय।
एहन शैरी के संरक्षित।
सहित धीरे धीरे ई पंपरा समाप्त भैल सकैत अछि।
पर्यटन दृष्टिसँ सेहो बिहारमे- बहुत सम्भावना अछि। ।